हेलो
हँ ठीक छी
हँ ठीक छी अहाँ ठीक छी न
हँ ठीक छै और खाना खियएल
खेलऊ अहाँ खेलाऊ
हँ खेलहु की सभ खेलहु
हम चावल खेलहु और कोरा के सब्जी खेल
अच्छा नीक खाना खलहु अपने कतऽ रहै छी
हम बनारस रहै
हम बनारस में रहै छी ठीक छै। कोन काम क छियै
हम सौरा आठ गामकेँ
सौराठ गाम के छी बड नीक गाम अछि छै। अहाँके। आओर सभ ठीक अछि
सभ ठीक है अहाँ कहूह कह फ बाजै छी।
हम मुम्बइसँ बाजै छीय हमहुँ ठीक छी हमर गाम केँ नाम लगमा अछि।
अच्छा राधे राधे गाँव लगमा
हँ रति रति कन लगना छै। आओर की सभ करै छियै की सभ की करै छीय एखन
किछु नहि मूवीए देखैत छलहुँ
और कहू
आओर अहाँ के बाल बच्चा सभ केहन ह
हँ सभ बढ़िआ
कतेक बच्चा छै। यहाँ के कतेक बच्चे छै। यहाँके
हमरा दूटा बच्चा अछि एगो बालक एगो बुच्ची अछि
कते बड़ बड़ बच्चा छै
हा एगो दस साल केँ अछि एगो एखन डेढ़े साल अछि।
अच्छा डेढ़ साल के बालिक लिका छै। अहाँके
हा आ बालक दस बरस केँ छै।
अच्छा तब बम्बई में तऽ बारिश होईत ह त
हँ ई भेल छलए आ खन रुकि गेल अछि नहि होइया धूप भए गेल अछि।
और अहाँ के परिवार में के के छै।
सभ गोटा छियै हमसभ समस सभ परिवार छियै सास ससुर ननैद नन्दोसी हम हमर हसबैंड हमर दूगो धिया पुता सभ अछि। छि
अच्छा तऽ अहाँ के माइको मुम्बई छैथ
नहि नहि हमर मायका बनारस अछि।
अहॅं बनारस के अछि।
हँ हमहुॅं बनारस कर छी
केमहर रहै छीय आहाॅं बनारस में
बनारस में हम अस्सी घाट कऽ तरफ रहै छि।
अच्छा तऽ अस्सी घाट के कोइ स्टोरी कहू।
ई कहु स्टोरी बड नीक छै। बहुत सुकून छै। बनारस मे महादेव के नगरी छै। छै। जखने बाबा छथिन तऽ नीक छै। काशी विश्वनाथ बारह ज्योतिर्लिंग में एगो बाबा कऽ नाम आबै छै। काशी विश्वनाथ अच्छा ने आओर सभ ठीक अछि।
हँ अहाँ तऽ बंबई में रहै छियै ने बम्बई के कोनो मंदिर केँ कहानी बताउ हमरा।
बम्बई में तऽ अनेको मंदिर अछि जामे फेमस अछि मुम्बा देवी महालक्ष्मी
तऽ मुंम्बा देवी आ महालक्ष्मी के कोनो कहानी बताउ केना केना ओ बिराजमान भेलखिन
विराजमन एतेत स्टोरी हमरा नहि बुझल अछि। बड छथिन माँ बड साकता बड सुनै छथिन। लोकके बहुत निक छै। पर जखनो जायब तखनो भीड़े रहत सिद्धि विनायक छथिन।
एतऽ फेमस हाॅं।
बहुत नीक छै।
तऽ किछ अपन शहर केँ बारे में खूबी बताउ किछ प्रसिद्ध ती तउ किछ बताउ की छै।
प्रसिद्ध तऽ अही छै बम्बई में लोक गाव छोड़ कऽ ऐल अछि खाय छि कमाय छि रहे छिय और की करतै
ई तऽ जीविका अहाॅं बताबय अछि ई बताउ ने अहाॅंकेँ शहर जेना बनारस छै। बनारस छै महादेव केँ नगरी घाट छै।
हँ मुम्बई भी तऽ छै लोक बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज बड़ा बड़ा चीज छै एत
जेना बना जेना जेना हमर एना हमर बनारस में बहुत सारा मंदिर छै अत हर एक मंदिर कऽ अलग प्रसिद्ध स्थिति छै जेना हमर घर पड़ैत छै जेना हमर घर पड़े छै आंनद माई आश्रम केँ पास तऽ आंनद मा तऽ आश्रम केँ बहुत बहुत एक अनोखा कहानी छै
सै की हम कहै छियै बाहर ताराह नै जाइ छै
तऽ हम अहाँकेँ तऽ हम अहाँकेँ बताबै छी हमर कहानी अहाँ सुनलियौ जे स्टोरी छै आनन्दमय आस आई अहाँकेँ बनारस केँ प्रसिद्ध आनन्दमय आश्रम केँ कहानी बत - तबै छै हमर घर केँ हमरा घर केँ बगल में आनदमय आश्रम छै इ आश्रम केँ निर्माण उन्नीस सौ स उन्नीस सौ अऽ पैंतालिस म भेल छै। जब ओ तऽ एक माता आयल छलखिन तऽ ऊ तऽ बनारस केँ भ्रमण करै छलखिन ओ आए छलखिन कलकत्ता स ऐल छलखिन त त भ्रमण करै छलखिन भ्रमण करत करत करत उनका उनका एकटा घाट दिखल जत कि बूढ़ा बाबा सब आनन्दमय होकर नृत्य करै छल खिन खूब झुमै छलखिन गान भजन करै छलखिन झुमै छलखिन तऽ हुनका उऽ जगह देख केँ एक अलग खुशी भेलै उनका अभी दिल दिल मे एकटा ऊ भेले कि एतय किछ न किछ तऽ अलग बात छै तऽ उऽ जगह केँ उऽ जब देखेलखिन तऽ ओकरा ओ आनन्द भवन नाम स बाज लगलखिन आनंद भवन नाम रखलखिन तबखन हुनका ऊपर जमीन लेलखिन ओत एक आश्रम निर्माण केलखिन जेकर नाम पहिले ओ आनन्द भवन रखलखिन उऽ माता आनन्द माई शुरू केलखिन आश्रम केँ फिर ओ आश्रम में ओ ढाका केओ गेल छलखिन एकटा कलकत्ता से प्रोफेसर अपन स्टूडेन्ट सब साथे ढाका गेल छलखिन ढाका में एक कुआँ कऽ खुदाइ होइ छलै ऊ कुआँ के खुदाई के अन्दर महादेव छलखिन एकटा प्रसिद्ध महादेव के मूर्ति ओय के अन्दर छलै जे धा जे अंग्रेजो के काल मे उनका अ कुआँ मे डाल देबलगेल छलै बचावला त ओमे जब स्टूडेंट सब गेलै जब ओतऽ खुदाइ भेलै तऽ ओत से ओ महादेव के निकालल गेलै त ऊ जो प्रोफेसर छलखिन ऊ सीधे उ लऽ कऽ आनन्दमयी आश्रम एलखिन माता के भेट देवला तऽ माता ऊ ऊ भेंट स्वीकार करके एतऽ एकटा मंन्दिर प्रसिद्ध हुनकर अपने आश्रम मे बनेलखिन महादेव के ढाका के महादेव के जिनकर नाम छै बूढ़ा महादेव कियाकि बहुत साल पुराना बहुत बूढ़ महादेव छथिन आ बहुत प्रसिद्ध महादेव छथिन तऽ उनका ओ विराजमान केलखिन जेकरा आश्रम के कन्या से ब च्चाँ स लऽ कऽ अड़ोसी पड़ोसीसँ लऽ कऽ सभ हुनकर पूजा पाठ करैत छै जे ओ मने सब दुःख सुनै छथिन ओहन महादेव छथिन तइला उ जगह के नाम आनंद भवन भैले अखन जे माता जब कन्या सबके रख लगलखिन हुनकर देखभाल करय लगलखिन हमेशा आनदमय से झूमै छलखिन। आनन्द स तहि ल उनकर नामे पड़ गेलै आनन्दमयी माता कियाकि ओ हमेशा आनन्दसँ झूमै छलखिन। फेर उनका स्वप्न में एकबार लड्डू गोपाल दर्शन देलखिन तब स उनका लड्डू गोपाल के प्रति स्नेह प्यार आगे बढ़ले तखन ओ एकटा लड्डू गोपाल हुनका पास राइत। मे भेटलै जकरा लए कऽ ओ दिन भैर झूमै छलखिन। लाड प्यार स्नेह उनका केओ बाल बच्चा नै छले कोइ विवाह तीवाह ने केने चलत कीयाकी उनका लड्डू गोपाल खुद से प्रकट हो के भेटलखिन जकरा उ लाड प्यारसँ सम्हालै छलखिन खेलाबै छलखिन आओर उनकरो एकटा मन्दिर बाल गोपाल के मंन्दिर खोललखिन। अतऽ जे भी बहुत प्रसिद्ध छै पूरा वर्ल्ड मे आनन्दमय माता के मन्दिर प्रसिद्ध छै पूरा विश्वमे माता आनन्दमय के मन्दिर प्रसिद्ध छै जे लोग दूर दूर से एत दर्शन कर आबे छै नवरात्र के बहुत भव्य से मनावल जाय छै कलाश बराजमान होय छै कन्या सब नोत के व्रत केने रहे छै नौवा दिन मे कन्या सबके भोग खियाबऽ जाइ छै दान देबऽ जाइ छै हुनका। आरती करल जाइ छै पूजा करल जाइ छै आओर ओहिटाइम कार्यक्रम भी शुरू होइ छै नृत्यके गाना के। सभ बंगाली रीति रिवाजसँ कियकि आनन्दमयी माता जे छलखिन से बंगाली छलखिन। तै ल बंगाली के एता सबसे बड़ा आश्रम ई छै। ले परन्तु बंगाली के आश्रम होवा के बावजूद भी तऽ के लोकल सभ धर्मके लोक ओतय जुड़ै छै चाहे मैथिल हो। चाहे जे हो एहन छै ओ आश्रम तऽ ओ आश्रम के महत्व बहुत जादा उ आश्रम एकटा बनारस मे छै कलकत्तो में छै। भी छै और ओत भी छै यहां के उत उत्तराखण्ड मे
प्रसिद् प्रसिद्ध छथिन जनकपुर मे जनक माता के मन्दिर
जानकी जी के मंदिर।
हँ हम गेल हम गेल छी जनकपुर। जनक माता के हमरा प्पा बचपन मे लऽ गेल छलखिन। तब ते एते बुध नय छले हमरा एते समझ नय छले। कियकि हम बहुत छोट छलहुँ हम शायद पाँच से छे बरस के। छलहु ताहिलए हमरा किछ ध्यान नय छै। ओते बट हम गे परन्तु हम गेल छलो से हमरा थोड़ा थोड़ा छवि याद छै।
तऽ सबगोटा छथिन माँ जान अपन मिथिला धाम। पायब नय कोइ दोसर।
सेत सबसे पाव सबसे पावन धाम मिथिला धाम छै। बुझै छी ओनाहितेै हमरा तब हम गेल छी मधुबनी सौराठ बेनीपट्टी तऽ हमरा उमहर के दुर्गा स्थान मंदिर पता छै।
उच्चैठ भगवती पता छथि ओत्त बड मंदिर सब छै सौराठ मे सभा गाछ गाछी लगइ छी जे अखनो एक एक जुलाई से लागल छलै बारह तेरह जुलाई तक। सभा गाछी के सभा खतम भेलइ जइमे सवा लाख ब्राह्मण जुटे छलै त ओ पेड़ अपने आप मुरझा जाय छलै ओहन पेड़ के उ शक्ति छलै के अपने आप सवा लाख लोग जुटै छलै त उ मुरझा जाइ छलै। ओतऽ बिना दहेज के बिना दुउ सि दुविधा के ओत शुभ बियाह होइ छलै लोक के ओत एक महादेव भी छथीन सौराठ महादेव ओ सौराठ महादेव के भी एकटा मह एकटा काथा छै सौराठ महादेव मे जब केओ परा केओ मुसलमान गेल छलै हुनका निकाल बीच मे हुनका कट के निशानो छै काटल गेल छलै का लाला त उहा उ श्राप देल खिन कि के गाम मे क्यो भी मुसलमान नय टिकतै तैला सौराठ गाममे क्यो मुसल मुसलमान नय छै।
सौराठ के ऊ होए छै आ जहां हमर सासुर छै ओतऽ बहुत बड़ा पोखरा छै। मन्दिर स आधा किलोमीटर के आधा किलोमीटर मे हमर
रा हँ राधे राधे।
राधे राधे।